हेलौऽ
ह बजियौ
की सब करैय छी
किछ नै आइ की हेतै एतेय बारिसके मौसम छैय गर्मी बहुत छैय
ओऽ बारिस के मौसम अहाके गर्मी लाएगी रहल अछि।
हू लाइट कटल छैय न तैय दुआरे स
ओ कहु खेनैय मे की सब बनल छएला।
उह आगि राहैरके दालि भात अलू कोबी के सब्जी अल्लू के आ परोर के भुजिया बनल छलाय सब खेलथि ह हमरा सबके व्रत अछि।
ओ अहा सोम करै छी से
ह
अच्छा त एखन लाइट कटल अछि त अहा सब केना रहैत हेबै इन्वटर नै लगेलहु हँ
नै नै लगेलहु ह अखन एखन अहिना छी छत पर घुमेैय छी। चारू साइड देख रहल छियैय सब जाय छथिन से
हु हुहु सुनलियै कि अहा घरमे किछु किछु भेटल छलै कथी छलै से
ओऽऽ साॅप छलैह बड़ी मोट के ओकरा हटेलहु ह
डर नै भेल
नै डर किया हैत गोर लागि कऽ हटा देलियैनि
ह नै बड नीक काज केलहु आहा ओ साँप सब स कनी दूरे रही। ओ सब देखियो देखैयमे लागत आसान लेकिन कोनो कोनो साफ त सहीमे शांत रहैय छै नै किछ करत कुनो कुनो बड्ड जहरीला होई छै अहाँ एक रति नजदीक जेबै डेंइस लेत।
किछो नै केलथि ह हुनका हम अपन घरस गोर लागि कऽ हटा देलियनि ह
ओऽ अहाके घरके आसपास डॉक्टरके हाॅस्पिटल छै से जतय अहाके ऐँटीवायरस भेटत
नै मधुबनीमे छैय सदर अस्पतालमे
ओ तखन तऽ बड़ दिक्कत हैत अगर एहन किछ हादसा उम्हर आसपास मे अहाके घर ही आसपास मे हेतय
ह
उम्हर पाइन बेसी भेल ह से
भरि राइत होइते अछि दिनोमे भेल दस बजे तक दस बजे स फेर उबेर केने अछि लेकिन मेघ लगले अछि
तखन तऽ दिक्कत के बात अछि कियाकि मेघ जे लागल रहै छै तऽ कखनो बरैस जाइत छै पइन ताइन भरिक राखि लेलहु
हँ पाइन सब भरलहुं हें। आब साँझ के नाश्ता के तैयारी में लागल छी।
हँ तऽ बहीन सब कतऽ छैय अहाँके।
हमर बहिनसभ पढ़ै छथिन। सर आयल छथिन ओतहिए पढ़ै छथिन।
ओ तखन तऽ बड नीक अछि घरे पर अहाँके सर आबैत छथि हर रोज।
हम ट्यूशन लगेने छियनि तऽ घरे परर रहथिन ने।
सर केते फीस लै छत लागभग।
दू हजार लैत छथि तीनटा बच्चाके।
ओ तऽ अहाँसभ चारि भााय बहिन छियै।
हँ हम चारि भाइ बहिन छी।
ओ कतहु जाइयो तऽ आइ के प्लान बनेने छी आइ काल्हि मे कतहु।
आइ गेल छलियै ने मन्दिर गेल छलियै मंगरौनी मन्दिर गेल छलियै एकादश। रुद्र महादेव छथिन। बहुत भीड़ छले सोमवारी छैय बेढ़ बाला।
ओ बेड़ वाला सोमवारी यहाँ केने छियै।
ओतहिए गेल छलियै बहुते भीड़ छलै बहुत लोक आयल छलखिन हें। तै दुआरे स
नहि तखन तऽ कनि भेल हेत अहाँ सबके मतलब ओतऽ गेलौं भीड़ मे। पूजा पाठ करैमे।
हूं ओतऽस बूड़ही माइ मन्दिर गेलहुँ ओतहु घुमि फिरकेऽ एलौं हं ओतो बहुत नीक स्थान बहुत नीक मंदिर छै।
आहाँ हमेशा ओतय जाइ छीयै अपन मोनके मनोकामना माँगय लए आ पूर्ण होइया। कहिया कहिया पूर्ण भेलैग से।
जहिया हमरा अथी होइया तऽ हुनके कहै छियनि उएह हमर पूरा करतथि।
हूं आब कभियो कतौ जायके प्लान अछि से।
हँ अछि जेऽब सुगौना गाम जेऽब। भैरव बाबाक के व्रत रखै के अछि। फेर हुनकर रोट देबाके अइ फेर सहिकेऽ साँझ दैके अछि। तऽ जायके तऽ प्लान छैय आब देखियौ काल्हि नहि तऽ परसू जेऽब। ओतऽ सौंसे घुमि फिर के एब ओतऽ हमर गाम अछि।
ओहो तखन तऽ बड नीक गप अछि आ ओइके बाद कतौ जायके मन
ओइके बाद जेऽब छोटीके गाम जेऽब। ओतै नजदीक में हमर बहिन के गाम अय ओतोहो कनि घुमि एऽब।
हू तखन तऽ अहाँला नीके ऐ जे आस पास में अहाँ के गाम अछि। एकठाम जायब तऽ दुनू ठाम घुमि फिरि के आइब जेऽब।
हू
तऽ कहियो अखन आब खाना पीना कथी के बनेलऽ छै
अखन आलू के पकौड़ा बनतै।
हूँ
कनि टिकरी बनेबै कनि पुरुकिया कहलखिन ह बनबै ले ले तऽ कनि पुरुकिया बनेबै।
एते चीज बना लेबै अहाँ घर में बैसल बैसल एते जल्दी थोड़ी बनि
अकल
दस बजे रातिमे खाना बनेबै ने अखन तऽ छए बजलै ह ने एखनसँ बनेबै तऽ। किया नै बनतै कम्मे कम्मे बनेबै नऽ
हं नीक अइछ तखन त अहाँके बड पाइ अछि अहाँके जे अहाँ एते कऽ रहल छी
की करबै बारिशके मौसम छै तऽ किछ किछ चटपटा खेबाक चाही नऽ
हँ हँ बिजली वाइरिंग करबा लेलौं से जे चट
हँ ओहोमे लागल छी मिस्त्री एल छलैए सामान सभ अऽतै तखन ओहो भऽ जेतै नऽ जे चीजपर जे भगवान लाइग जेथिन त भइए जेतै नऽ
हू बेस रीवायसँ पहिले तऽ अहाँ अपन घरके प्रॉपर बनवा लिअ बाहरसँ जे अहाँके नैय हैत किछो
देखियौ आब भगवानके की मर्जी छैन सेह हेतै अप्पन कोशिशमे लागल छियनि
त कान भऽ गेल छै त अहाँके घरमे भगवानो छैथ
हँ लड्डू गोपाल छैथ
हुनक कथी छै
हुनकर बहुत सुबहमे उठा कऽ पहिले गोर लैग कऽ हुनका उठा कऽ नहा धुआ कऽ फेर हुनकर खाना बनै छैन हुनका खुआएल जाइ छैन तहन फेर अपन नश्ता पानिमे लागि जाउ नाश्ता पानि भऽ गेलै तखन बच्चासभके इसकुल विदा कऽ दियौन
हँ
इसकुल विदा कऽ कऽ तखन अपन खानामे लैग जाउ
कन मतलब भगवान भगवानो अहाँके हेल्प करैत हेतैथ ताहि टाइम मे खेनाइ बनबइ मे
नहि भगवान किए करतैथ हुनकर तऽ छैन जे बैस कऽ खाली देखबै छथिन हमसभ करबै नऽ
ह ई तखन टफ हैत केनाइ
ह काल्हि खनि मिथिला हाट जैब तऽ चलू मिथिला हाट मे बहुत नीक नीक चीजसभ छै मिथिलाके चीजसभ देखयके लेल छै सभ ने
ओ तखन तऽ ई बर निक गप तखन मिथिला हाट मे अहाँ गेल छी से
गेल नै छी सुनि रहल छियै सभ जाइ छथिन ओत एखन अपन मिथिलाके धरोहर सभटा छैहे देखय के लेल भेट रहल छै सब जाइ छैथ मनोरंजन कऽ कऽ अबै छैथ
तखन तऽ ई बहुत निक त अहाँ जेना कहि रहल छियै हमूँ देखै छियै जहिया आब हत तहिया जाकऽ एकबेर घुइम फि फिर लेबे करबय मिथिला के धरोहर छै न घूमबाक तऽ चाहबे करी
हूँ
एना हमरा लागैया हम बच्चा मे एक बेर गेलो छलियै
मइटक चूल्हा छै ढेकी छै जांत छै उखैड़ छै सबकिछ मिथिलाके अपन भेटत ओतऽ डोका छै घुँघहारी छै सरसों के साग छै सभ किछ भेटत चलू ओतऽ घूमब फिरब खैब मिथिलाके चीज सब मड़ुआ के रोड कट्टी सरसों के साग खााय मे नीक लागल
हू ह किया अहाँ गेल छलियै से ई सब खााय ले जे अहाँके कते नीक से मालूम अछि
हमर बहिन सब गेल छलखिने तऽ उएह कहलखिन जे एखनोहु तऽ मड़ुआके रोड रोटी मकइके रोटी सरसों साग खेसारी साग बथु सुहस सागई सब एखनोहु भेट रहल छै
ह नहि ओनलाइन देखने छी देखेलिए जे ओकर व्यू बहुत नीक छै बट हमरा नहि पता छले चीज और भेटे छै ओ मे
नहि ओतऽ सब किछ भेटे छै मारा माछ भेटै छै याह अथी झिंगा माछ भेटे छै बड़का माछ भेटे छै रहो वला
अहाँकेँ जे खयबाक अइ मिथिलांचल सभ किछ भेटत
तखन तऽ ई काफी नीक जगह अछि अहाँ सबके तऽ घूमय मे तखन नीक रहैत हैत अहाँसभ तऽ आसो पास हैत न
तखन तऽ घुमैतो है खूब नीकसँ
ह घूमे में ओत बहुत नीक झूला सब छै पोखैर छै मिथिला केँ देखैमे नीक लगैत छै घुमि फिर कऽ चल ऐब्
ओ तखन तऽ बड सुन्दर जगह ऐछ अहाँ जे हिसाबे कहि रहल छी ते हिसाबे तऽ ओते जेनाइ तऽ स्वर्ग टाइप छै
आम केँ अम्मट खा लेब चूड़ा खा लेब
ओतय प्लन जाय केँ कहिया छै
काइले चलू न घूम कऽ चल अबै छी
अहाँ एखने कहै छलै काइल अहाँ जेबै अपन माँ कऽ घूम माँ कऽ घूमऊ
काइल नै जेबै परसू जेबै
ओ तखन तऽ काइल अहाँ फ्री हैव
हँ काइल फ्री छी तऽ चलू घूम के चल अबै छी
हू पाइ अहिकेँ जमा कर परत
चलू ने भइए जेतै न बिना पाइय ओ केँ
ओ बिना पाइ के थोड़ी लेत अहाँ केँ किछ खाइ ताइ लऽ थोड़ी देत
हम भैर देबै नै भऽ गेलै अहाँ केँ खाइसँ मतलब ऐछ नऽ
हू सही बात छै तखन तऽ बढ़ नीक जगह ऐछ ओतऽ घूमनाइ फिरनाइ तऽ एक तरह से सपने रहे छै लोक केँ बट अपना तऽ सैयद जैबै
खिचड़ आलूसन्ना सेहो भेटत चूड़ा आम्मट दही चिन्नी अचार सेहो भेटत जे खाय केँ मोन होैत से अहाँ खा लेब
हूँ
हम पाइ दऽ देबै
तखन तक काफी नीक जगह ऐछै तऽ कहू काइल जेबाय
हूँ
अकेले जबाय
नै हमर तीनटा बहिनोसभ जेथिन
हू